हेलो।
हेलो।
आवाज जारी है।
हँ आवाज आ रही है।
ओ थोड़ा जोर से बोलू कमारा।
आवाज आ रही है।
ह तोर नाम की अ छै। हेलो।
हेलो।
तोहर नाम की अछि। बल कुच्चु कुच्चु न बलल ने।
पागल नाम नहि बोलना।
मोन्नी चुन्नी। देवी बलनि।
बोलना है मुे असी आ रही ती इसलिए। य कॉल करके फिर से करो। नहि अच्छे से बात। नहि कॉल कर रखू फीर से कॉल करू।
अरे नहि दोबारा कॉल नहि लगेगा हम बोल रहेै ने। कॉल नहि कटना। हँ कार्यऐप। चलो शुरू करे।
हँ हू।
ह्म। कोन तमाोटा वाला हमको बोलना है।
बोलना पाागल तू बोल क्य रही है।
अहँ सर। कोइ बात अहाँसँ आज हम बिहारके बारेमे गप करब अहाँके बिहारके बारेमे किछु जानकारी अछि।
हँ बिहार के बारे मे। हँ बिहार के। अब। हँ बिहार भारत के एक। बहुत पुराना इतिहास रह जा छी तऽ के इतिहास बहुत समृद्ध अछि।
अच्छा बिहार के राजधानी कतय छी।
बिहार के राजधानी पटना अछि प्राचीन समय मे एकरा पाटलिपुत्र कहल जाइत छल।
ओहो इतिहासमे पाटलिपुत्र नाम सुनने छी बिहार सँ कोन कोन प्रसिद्ध राजा जुड़ल छलै। हमे सुनले रह बिहार के चन्द्रमन चन्द्रगुप्त मौर्या के बारेमे सुनलहु हमर आवाज जाय रहल।
हँ ई रोचक हइ बहुत। बिहार के कोना कोना प्रसिद्ध छै।
हू।
बिहार मे मधुबनी टेम्पल बहुत प्रसिद्ध अछि जे बोधगया मे अछि एतय भगवान बुद्धके ज्ञान प्राप्त भेल छल।
ओ अहाँ कभी बोधगया गेलहुँ।
हा छी।
बहुत अच्छा है ने। मतलब बिहारके सम्बन्ध बौद्ध धर्म से छै ने।
हँ हँ बिलकुल यही राज्यमे नालन्दा यूनिवर्सिटी सेहो छल जे विश्वके सभसँ प्राचीन विश्वविद्यालयमेसँ एक मानल जाइत अछि।
हँ न नालन्दा यूनिवर्सिटी ओ राजगिरेमे ने छल।
हँ।
कभी गेलू।
हू हू।
ह हमहूँ सुनली बारी एक बे दू बार गेलो छियै। आ बिहार के भाषा संस्कृत के बारे मे कछु बताउ।
बिहारमे मैथिली भोजपुरी अह मगही बोली जाइत छी। एतयके छठ परर्व बहुत प्रसिद्ध छी।
मैथिली भोजपुरी मगही चार भाषा बोलल जाइ हे।
ई प्रसिद्ध भाषा छी।
अच्छा हँ भोजपुरी फिलिम उलिम देत बारे। टवी पर प्रचार उचार। आबे हैं। अच्छा छठि पर्वके विशेषता किछो की अछि।
ह छठ पर्व सूर्य देव के आराधना के पर्व अछि लोक नदी या पोखर के किनार पर खड़ा बा सूर्य के।
कुछ अपनो इधर से तरफ से। एड करना हँ की बोलल की।
बोलली ई कि छठ पर्व सूर्य देव के आराधना के पर्व अछि लोक नदी या पोखर के किनार पर खड़ा भ सूर्य के अर्ध तत।
दैत छथिन ने हँ हमर मम्मी भी देैत करत करत बानी ई छठ पर्व।
नीक ह।
अहाँ लग जातआारी गंगा जी के नदी पे पोखर मे करत।
अंगगना में पोखरिया खुना के वहाँ पे हमर। ममीलोग कर छी।
अच्छा आ बिहार के अर्थव्यवस्था मुख्य रूपसँ कोन चीजपर निर्भर छै।
हँ मुख्य रूपसँ कृषिपर जँ यहाँ किसान भायसभ बहुत हइ तऽ मुख्य रूपसँ कृषि खेती करय आओर एतय धान गेहूँ मक्का ईसभके खेती अ। होइत बहुत होल छै।
अहाँ की करै छियै।
हम तऽभी पढ़ाइ करै छी सिमडेगामे रहहि कऽ तऽ। हमर पापा किसान होती तऽ खेती। की करै।
अच्छा। अहाँके बाबूजी किसान छै ने।
हूं
ह अच्छा बिहार के प्रसिद्ध भोजन की की छलै।
हँ बिहारके लोक तऽ प्रसिद्ध ऐसे तऽ कहतऽ कि साग रोटी बिहारके राष्ट्रीय छौ लेकिन अगर प्रसिद्ध कह छी तऽ लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध बनि जाइ छै।
हँ ई तऽ बात सही बोललै हे लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध हमहूँ एक जवार गेलियी ने मुंगेर जिला तऽ वहाँपे हमरा क देलक रहै लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगल।
हू नीक लागी। नीक लागैत छी बहुत।
ह अहाँ भी खेने हियै।
की बोली।
अहाँ खलियै।
हँ छै।
आओर बिहार के प्रसिद्ध भोजन की छिकै।
अ लिट्टी चोखा छीय मतलब राष्ट्रीय कल छै।
ओ राष्ट्रीय छै ने सच मे बिहार के इतिहास आ संस्कृति दुनू बहुत अ समृद्ध छिकी।
हँ हँ भारत के सभ्यता एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहल छी।
आज हम बिहार के बारेमे बहुत किछु सिखलु।
हँ हमार बिहार बहुत अच्छा छीली कभी आई घूमी हमार बहुत अ। हमरो बहुत अच्छा लगल अ फेर कखनो दोसर विषय पर गप करब। आ नहि तऽ अभी। कुछ आऔर बताबे क बिहार के।
अ हा पूछे के रहल कि आहा। कतऽ रहै छी। अहाँ बिहार मे कतय रहै छी।
बेगूसरायमे।
अच्छा बेगूसरायमे रहैछीय हम मुंगेरके पास छ ने खगड़िया।
ह्म ह।
वही रहल छी। अहाँके घर कतय छी मतलब एकदम बेगूसराय मे ही कि कहीँ औरो भेल।
न बेगूसराय के आब छी गाँव है नोनपुर वही पे हइ।
ह्म। अहाँ केना छी। कैसी हो। हेलो हमर आवाज नहि गेल।
हँ हँ आबै छीियै बाद बता बताबनि कि अ। एखन हम औरो मतलब हम बिलकुल बिहार के इतिहासके संस्कृति के बात करत ह तऽ रोचक लगी तऽ ठीक हइ।
लेकिन जे भी कहै बिहार बहुत मजेदार चीज है ने। राज्य।
बहुत मजेदार।
यहाँके भाषा। यहाँके भाषा भोजन। भोजन। यहाँके लोकोग लकन सभ बहुत नीक लागै छै। कभी आइ हमरा केहाँ।
एक बात बताई।
हू बोली।
हम तनी इतिहास बताइ बिहारके बारेमे आ बिहारके इतिहास बहुत प्राचीन आओ गौरवशाला छी जे प्राचीन समयमे एकर पाटलिपुत्र कहल जात शुरूमे जे बताई। ई अ धरती चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज। के स्थापना कयलनि। तकद बाद हुनकर पो। ता अशोका पूरा भारत के शान्ति और बौद्ध धर्म के प्रचार एलनि बिहार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनू के प्रमुख केन्द्र रहल छै। पक च आ ई आपे। आ। यहाँ पे शिक्षा शिक्षा जे कहै छी ओ नालन्दा विश्वविद्यालय जे रह विक्रम। शिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहै छै हँ एखन बिहारमे शिक्षा सड़क।
हम राजगीर गेल छियै नेऽ वहाँपे हम देखलियै कि न नालन्दा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा लागल वहाँ गेल आरो बताउ।
ह। तनी रुकी तऽ।
कुछो करै छियै की।
ने अब कहत कि हम बिहार के सभ्यता के जानली मानल अछि जत अछि एतऽ एक इतिहास संस्कृति धर्म आ परम्परा भारत गौरव बढ़बत अछि तऽ हम दोसर दिन बात करी अब। तनी काम आ गै।
हँ ठीक है हमरो तनिक। काम ह।
ठीक है फिर मिलब।
हँ फिर कभी कॉल करी।
हँ ठीक हइ तऽ अपन ख्याल राखब।
आहा भी।